हेलो। जी नमस्कार।
सब ठीक छै ने।
सब ठीक छै।
ओ आज हम एक विषय सिल्क रोड पर बात करय चाही, ठीक छै।
ठीक छै।
कहलियै हम सिल्क रोड के बारे में पढ़ि रहल छलहुँ, आ हमरा बुझाायल छै जे ई केवल। व्यापारिक सड़क नहि छल बल्कि एहन विशाल नेटवर्क। छल जहि द्वारा एशिया, यूरोप आ अफ्रीका बीच हज़ारों बस दरीब वस्तु। सस्। चारा ज्ञानक आदान- प्रदान होइ छल।
ह 'बिलकुल' सिल्क रोड शुरुआत लगभग दो हजार वर्ष पहिने भेल। लेल मानल जाइत अछि, आ ई चीनसँ शुरू मध्य एशिया मध्य उद्योग पूर्व, आ यूरोपो धरि फैलल विशाल व्यापारिक मार्गक समो छल।
हँ। सच कहू तऽ एहि मार्गक नाम सुन के लगैत अछि जे, केवल रेशमक व्यापार होइते। होयेत।
हँ, सिल्क से जुड़ल अछि, कियक चीनी रेशम बहुत मूल्यवान छल, मुदा वास्तव मे एहि मार्ग द्वारा! मसाला, सोना, चाँदी, घोड़ा, कागज, आ अनेक वस्तु वेपार होइत छल।
हमरा लगैत अछि जे, ओ समय एतेक लम्बी यात्रा करब बहुत कठिन रहल होय।
'बिलकुल' व्यापारी सब, हजारो किलोमीटर रेगिस्तान पहाड़, आ खतरनाक क्षेत्र पर पार करैत छलाह, आ यात्रामे कई महिनामे या कई पर बेर वरसों लागि जाइत छल।
कलिय हम पहिलियौ जे ऊट एहि व्यापारमे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छल।
हँ, विशेष रूपसँ मध्य एशिया के रेगिस्तान क्षेत्रमे, ऊट सभ सामान ढोबाक मुख्य साधन छलाह, क्यूकि जो कठिन परिस्थितिमे सेहो यात्रा करि सकै एत छला।
हूँ, सच कहू तो सिल्क रोड केवल व्यापारिक मार्ग नहि रहल ह।
'बिपलकुल' एहि मार्ग द्वारा धर्म, भाषा, कला, विज्ञान आ तकनीकी सेहो एक क्षेत्र से दोसर क्षेत्र मे मे पहुँचैत छला।
हमरा लगैत अछि जे, बौद्ध धर्मक प्रसारमे सेहो एकर योगदान रहल।
भारत से बौद्ध धर्म, मध्य एशिया होइत चीन, आ अन्य क्षेत्र धर पहुँच चल, आ एहि सभमे सिल्क रोड, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहल।
कल्हिए हम देखलियौ जे, कागज बनाबाक तकनीक सेहो एहि मार्ग द्वारा फैलल।
'बिलकुल' चीनमे विकसित कागज निर्माण कला, धीरे- धीरे पश्चिम दिशा मे पहुँचल जाय, से शिक्षा आ ज्ञानक प्रसार बढ़ल।
सच कहू तऽ, य मार्ग से अलग -अलग सभ्यता सब, एक दूसरे से जुड़ल।
हँ, चीनी भारतीय, फारसी, अरब, आ यूरोप जे सभ्यता सब बीच निरन्तर सम्पर्क स्थापित भेल।
हमरा लगैत अछि जे व्यापारी सब केवल समान नहि, बलकी कहानी या अनुभव सेहो लए जायत होएत।
'बिलकुल'! यात्रा करनिहार लोक सब, अपन संस्कृति भाषा आ विचार सेहो सग जाइत छलाह, जाहिसँ सांस्कृतिक मिश्रण बढ़ैत चल गेल।
कलियम पढलिये जेप्रसिद्ध यात्री मार्कोपोल सेहो एहि मार्क से यात्रा केने छला।
हँ मार्कोपोलो के यात्रा विवरण यूरोपस लोक सबके एशिया के बारेमे बहुत जानकारी प्रदान कयलक।
हूं सच कहू तऽ सिल्क रोडक प्रभाव आधुनिक वैश्वीकरण जेंका लगैत अछी।
बिलकुल आज जेका इंटरनेट आ जहाज द्वारा दुनिया जुड़ल अछि ओहि समय सिल्क रोडसँ बता सभकेँ जोड़बाक माध्यम छल।
हमरा विश्वास अछी जे इतिहासमे बहुत कम व्यापार मार्ग एतेक प्रभावशाली रहल अछि।
हँ हजारो वर्ष धरी ई मार्ग आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान आ अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क मुख्य आधार बनल रहल।
सही कहेलियै सिल्क रोड केवल व्यापारिक मार्ग नहि बल्कि मानव सभ्यता के जोड़ने हार एहन ऐतिहासिक पुल छल जे जाहि द्वारा वस्तु, ज्ञान, धर्म, संस्कृति, तकनीक आ विचार हजारो किलोमीटर दूर दूर तक पहुँचल। जा जकर प्रभाव आजुक वैश्विक दुनिया मे सेहो महसूस कयल जा सकैत छै।
कल्ही हम सिल्क रोड पर यात्रा करनिहार व्यापारी सबक जीवन के बारेमे पढ़े रहल छलु। आ हमर बुझायल जे ओ समय व्यापारी होय ब केवल व्यवसाय नहि बल्कि एक बहुत बड़ा मा साहसिक अभियान छल।
बिलकुल सिल्क रोड पर यात्रा करनाई मतलब जोखिमपूर्ण छल। कीये कि व्यापारी सबके हजारों किलोमीटर दूर अपरिचित क्षेत्र रेगिस्तान, हजार पहाड़ आ जङ्गल पार करैत
सच कहूं तो आज जखन हम कुछ घंटा मे विमान द्वारा एक देश से दोसर देश पहुँची जाइत छै तखन ओ समय यात्रा अविश्वसनीय लगैत अछि।
हँ कतेको व्यापारी के अपन गन्तव्य स्थान धरि पहुँचाबमे महीना नहि बल्कि पूरा वर्ष लगि जायत छल आब पूरा लोक यात्रा पूरा करबा ओसे पहिने मित्रो के शिकार मृत्यु के शिकार भय जायत छला।
हमरा लगैत अछि जे रेगिस्तान सभ यात्राके सभसँ कठिन हिस्सा रहल होइत।
बिलकुल विशेष रूप से टकलामकान डेजर्ट आ गोवी डेजर्ट बहुत खत खतरनाक मानल जायत छल। जतय पानी अभाव, गर्मी आ बालू अधिक यात्रक सबसे बड़ा खतरा छल।
कल्ही हम पढ़लु जे व्यापारीसभ कार्बेन बनाक यात्रा करैत छलाह।
हँ क्रावेन अर्थात ऊट आ घोड़ाक समूह संग यात्रा करनाई सुरक्षा लेल जरूरी छल कियकि एकल व्यक्ति लेल एहन या त्रा लगभग असम्भव छल।
सच कहू तो डाकू सब सेहो बहुत बड़ा ख खतरा रहल होयत।
बिलकुल कतेको क्षेत्रमें लुटेरा समूह व्यापारी सभ पर हमला करैत छलाह, आ हुनकर बहुमूल्य सामान छीनि लैत छलाह।
हमरा लगैत अछि जे एहि कारण व्यापारीसभ। हथियारबंद सुरक्षा सेहो राखैत होयत।
हँ बहुत रास क्राइबन संघ, प्रशिक्षित सैनिक या। सुरक्षा दल रहैत छल, जे व्यापारिक सामानक रक्षा करैत छलाह।
खाली हम देखलहु जे रास्ता में कर। कार्बनचरिया नामक विश्राम स्थल होइत छल।
बिल्कुल, कराबनसरिया एहन स्थान छल। जते व्यापारी सब आराम करैत छलाह। भोजन प्राप्त करैत छलाह आ अपन पशु सबके। विश्राम दैत छलाह।
सच कहू तो ई सुन के लागैत अछि जे सिल्क रोड एक प्रकार चलैत, चलते फिर। अन्तराष्ट्रीय समाज छल।
हँ विशेष भाषा, धर्म आ संस्कृति के लोक सब एहि मार्ग पर एक-दोसर से बैठे। छलाह आ जानकारी साझा करै छै।
हमरा लगैत अछि जे व्यापारीसभ केवल व्यापार नहि, बल्कि ज्ञानक वह। हक सेहो छलाह।
बिल्कुल, ओ सब नई तकनीक, वैज्ञानिक विचार धार्मिक विश्वास आसान। सांस्कृतिक परम्परा से, क्षेत्र से। दोसर क्षेत्र ल जाय छलाह।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे कतेको प्रसिद्ध शहर एहि व्यापार कारण समृद्ध बनल।
बिल्कुल। समरकाड, बुखारा, कसगढ़, बगगर जेकाश, सिल्क रोड। कारण व्यापार आ संस्कृतिके केन्द्र बनि गेल छल।
सच कहूतौ। एहि शहर सबमें दुनिआँ भरक लोकसभ आबैत होथि।
बिल्कुल व्यापारी, विद्वान, धार्मिक गुरु आ यात्री सब एक ही स्थान पर मिले छै। छैला, जाहिसे ज्ञानक आदान-प्रदान बढ़ै छल।
हमरा विश्वास अछि जे सिल्क रोड बिना दुनिया के इतिहास बहुत अलग होयत।
कियाकि एहि मार्ग द्वारा सभ्यता सभ एक-दोसरसँ जुड़ल आ वैश्विक सम्पर्क प्रभाव। प्रारम्भिक रूप विकसित भेयल।
सही कहलियै, सिल्क रोड पर यात्रा करनिहार व्यापारी केवल सामान बेचनिहार ल। लोक नहि छलाह, बल्कि ओ मानव इतिहास एहन साहसी यात्रा। छलाह जे हजारो किलोमीटर दूर-दूर तक संस्कृति, ज्ञान, धर्म। तकनीकी आ व्यापार से। जोड़बाक महान कार्य करैत छलाह। तैं हुनकर योगदान बिना आद। निक वेबसी दुनिआाके कल्पना करबाक कठिन अछि।
हूं। कहलियै हम मुंगल साम्राज्य के बारेमे पढ़ि रहल छलहुँ, आ हमरा बुझायल जे मानव इतिहास मे बहुत कम एहन शासक भेल छथिन, जिनकर प्रभाव एतेक व्यापार रहल छ। आ, मंगल साम्राज्य एहि बातक सबसे बड़ा उदाहरण मानल जाइत अछि।
'बिलकुल' मंगोल साम्राज्य स्थापना उन्नसवी शताब्दी मे भेल छल। आ बहुत कम समयमे ई इतिहासक सबसे विशाल स्थान आधारित साम्राज्य बनि गेल।
सच कहूं तऽ हमरा आश्चर्य होइत अछि, जे मंगोल मूल रूप से घुमन्तु जनजाति छलाह?
हँ, मंगोल लोक मुख्य रूप से, मध्य एशिया, विशाल घास भूमि क्षेत्रमे रहैत छलाह। जतय ओ घोड़ा पालन आपस ओ पालन द्वारा जीवनयापन करैत छलाह।
हमरा लगैत अछि जे चंगेज खान, एहि ऐतिहासिक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति छथि।
ह 'बिलकुल' अर्थात विभिन्न मंगोल जनजाति सभके एकजुट अ के एक शक्तिशाली सेना तैयार केलनि
कल्हि हम पढलियौ जे, हुनकर सैन्य रणनीति बहोत उन्नत छल।
हां, मंगोल सेना अत्यंत तेज, अनुशासित, आ संगठित छल, आ आ हुनकर घुड़सवार सेना, दुनिया कतेको शक्तिशाली राज्यस के पराजित देने छल।
सच कहू तो मंगोल सेेना के गति आवसनीय स अविश्वसनीय लागैत अछि।
'बिल्कुल' ओ सब एक एक दिनमे, बहुत लम्बी दूरी तय करि सकैत छलाह। जाहि कारण सूत्र अक्सर तैयार हौवा से पहिने पराजित जाइत छल।
हमरा लगैत अछि जे, मंगोल साम्राज्य चीन से यूरोप धरि फैलल छल।
हां अपने चरम पर ई साम्राज्य चीन मध्य एशिया रूस, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप, विशाल क्षेत्र मे फैलल छल।
कल्हि हम देख लियौ जे बहोत लोक मंगोल सबके केवल विनाशकारी शक्ति मानै छै।
हां 'क्यूंकि' मंगोल विजय अभियान मे कतेको नगर नष्ट भेल, मुदा एक क अतिरिक्त कतेको सकारात्मक प्रभाव सेहो देखबा लेल भेटैत अछि।
सच कहू तऽ ई बात हमरा रोचक लगैत छ अछि।
'बिल्कुल' मंगोल शासन दौरान सिल्क रोड अधिक सुरक्षित बन जाय, से व्यापार संस्कृति आ ज्ञानक आदान प्रदान तेजी से बढ़ल।
हमरा लगैत अछि जे,। एहि कारण पूर्व आ पश्चिम बीच सम्पर्क मजबूत भेल।
हां, चीन, भारत, अब अरब, आ यूरोप, बीच व्यापारि विज्ञान आ यात्री अधिक स्वतन्त्रता से यात्रा लागल।
कल्हि हम पढ़लियौ जे मार्कोपोलो सेहो मंगोल शासनक दौरान। एशिया यात्रा कयने छला।
बिल्कुल मार्कोपोलो यात्रा विवरण यूरोप में एशिया के प। प्रति जिज्ञासा बडा़ बढबैमें महत्वपूर्ण भूमिका निभालक।
सच कहू तऽ एतेक विशाल साम्राज्यके एकजुट रखनाय बहोत। कठिन रहल होएत।
हां, जिनगिस खान के मृत्यु बाद धीरे-धीरे अलग लगभग लग। अलग-अलग भागमें विभाजित होय लागल।
हुं हमरा विश्वास छी। जे मंगोल साम्राज्य इतिहासक दिशा बदलि देने छल।
बिल्कुल, सैन्य राणनीतिक व्यापारिक संपर्क सांस्कृतिक आदान-प्र। प्रदान आ व्वसिक इतिहास।